कि हा किछु नहि अपन बताउ कीसभ भऽ रहल छै
अबरूतके तैयारी हेतै खेनाई पिनाई के
अच्छा अच्छा।
तखन शुरू नहि केलहुँ हे
जी हमहू एखन शुरू नहि केलहु कनि देरके बादे आब शुरू करब
अच्छा।
जी।
आ तऽ एकादशी छियै
जी आ एकादशी छिय अपन सभके मिथिला मे तऽ पाबनि सभके बहुते महत्वे छै हरदम किछु ने किुछ किछ ने किछु पूजा पाठ होइते रहे छै तब
आ
सभ करै छै आब तऽ वएह जी मिथिलाके तऽ बहुते नियम छै। ओर अपना सभके भाषा भाषा जे छै से तऽ मैथिली भाषाके तऽ कछु ज्यादे महत्व छै। और भाषा सुनयो में आर बजैयो में बहुते नीक लागे छै।
बहुत नीक मैथिलीए भाषा एहन भाषा छै जे अहाँ कत। तऽ जेबै तऽ ओ बुझ जेतै
बुझि जेतै तऽ हमरा जे अछि ने हम अपना बात जे कहैत छी तऽ हमरा सभ भाषामे सभसँ नीक। केना मैथिलीए लागै अछि।
छैहे अपन सभके भाषा जतेक मधुर छै
बहुत मधुर नहि छै अहाँकेँ ई की छै ने मैथिलीमे कि बजैओमे बहुत नीक लागत आ सुनैओमे कोइ जे बजतथि तऽ ओहो सुनैमे बड्ड नीक लागैत छथि ज कतेक नीक भाषा एकदम मधुर मधुर निकलैत छै भाषा।
जी तऽ ओहो छै आर। आ सभ सँ नीक छै ने जे अगर अहाँ कतौ जाइयो रहल छी अहाँकेँ अंग्रेजी नहि अबैया कि बंगाली नहि अबैया कि उर्दू नहि अबैया। ताहि लए दिक्कत नहि छै अहाँकेँ दोकान वला के जे अहाँ कहबै तऽ ओ बुझि जेतै
जी एकदम से।
मैथिलीमे हिन्दी नहि बुझत सभटा लेकिन मैथिली बुझि जाइत छै।
मैथिली बहुत जल्दी सब बुझि जाइ छै हमरा सके मिथिलामे
कान मे सभ उरिया बजै छलै एको टा अहाँके हिन्दी नहि भेटतै पूरी मे
अच्छा।
तऽ ओतय जे ओकास सभके मैथिलीमे कहियै ह हिन्दी तऽ नहि ह बुझै। उरिया उरिया बुझै छलै ओ सभ आ हिंन्दी मे जे किछु कहियै ने। तऽ नय ओते ठीक सँ बुझैए आ मैथिली मे कहियै तऽ खूब बढ़िआँ सँ बुझि लै ओसभ।
अच्छा मैथिली मे बुझि जाइ छले।
खूब नीक से मतलब अहाँ के ई बुझि जते जहाँके। के जे मतलब ई साड़ी देखाऊ तऽ ओ आहाँ के बुझि जेते जे ओ साड़ी देखाऊ आ उएह जे अहाँ ओकरा हिन्दी मे कहितियै तऽ ओ नहि बुझैत छलै।
अच्छा।
पटा जते अहाँके तऽ पूरी जे हम गेलियै तऽ हम मैथलिए बजै छलियै सभ सँ
अच्छा देखियौ मतलब पुरी मे भी मतलब हिंन्दी सँ ज्यादा मैथिली के महत्व ओ देने छै मतलब जाय बुझै छैै ते ने
त छै
जाय बुझ बुझै छलै तें ने बात के समझलके ए
जी आओर हम ओतय गेलियै अहाँकेँ नेपाल गेल रहियै तऽ नेपालो मे नेपाली सभ अहाँके हिन्दी सँ बेसी मैथिलीए बुझितै
अच्छा नेपाल मे भी हिन्दी सँ जादा मैथिली के मतलब
जी ओतौ सएहे छै तऽ मैथिली अपन सभके जे भाषा छै ने से बहुत नीक भाषा छै जेकि आब कनि विलुप्त भेल जा रहल अछि अपन सभके भाषा कियाकि आइ काल्हि मे सबके देखै छियनि नऽ जे अपन अपन बच्चा के सब हिन्दी सिखबै छथिन
जी
जे हिंदीएमे बाजल गामो के बच्चा सभ कम देखै छियै शहरके बच्चा केँ तऽ देखिते छियै ओना हमर तऽ चारि टा बच्चा अछि दूटा अपन दूटा हमर दियादिनि के सब मैथिली बजैया हमर बच्च बच्चा सब ओतऽ गामक
हेबाक के चाही अच्छा
हम तऽ सबटा चीज ओकरा सबके सिखौने छियै बहरी छिये बहरी शब्द आब बुझबे ने करै छै कोइ बहरी मतलब की भेलै
मतलब हेबाक कऽ चाही ने कतबो अहाँ बाहर रहू अच्छा अच्छा उहिय नऽ मैथली भाषा जी आओर नहि तऽ की कियकि मैथिली एहन भाषा तऽ बहुत जादा
बहुत छै आ आइ काल्हि अहाँ मिथिलाक्षर केँ देखियौ ने कते आबि रहल छै जेकि मिथिलाक्षर सभ बिसरि गेल छलै आब अहाँके मिथिलाक्षर के खूब भऽ गेलै हन जत ततऽ देखबै मिथिलाक्षर मे लिखल रहै छै जेकि बंगाल सँ बेसी मिलै छै तऽ ओकरा मतलब जिन्दा रखय के लेल कहिते छै कि जे अहाँ यदि मैथिल सभ मिलि कऽ हम अहाँ मिलि कऽ अगर मिथिलाक्षर केँ नय जिन्दा रखबै तऽ ओ बंगाल आब कऽ हमर अहाँके एहिपर बैसि जायत ओ अगर सभटा काज करय लागल तऽ हमर सभ के जे छै विश्वविद्यालय तऽहिमे मैथलीक के काज बन्द भऽ जेतै किय तऽ ओहिमे तऽ सभटा बंगाली आबि जायत ना बंद हेते हमरा आहा कऽ नौकरी बंद भ जायत
जी सही बात छै आ मैथिली ककरो तऽ बुझबे ने करतै के मैथिली की छियै मि
की छियै तऽ ताहि दुआरे छै जे अपन बच्चा कऽ मातृभाषा अहाँ सिखेबे टा करियौ
एकदम से हेबाके चाही कतहु अहाँ रहियो चाही मतलब दिल्ली बम्बई कतौ भी रही लेकिन मैथिली भाषा जे छै अपन भाषा जे छै कखनो इंसान के बिसरबाक नहि चाहिए
एकदम नहि आर इसभ चीज छै जे अहाँके देखियौ अथिओ सभमें नहि देखियै आइएमें सेहो छलै पहिने तऽ हमरा सभके हिन्दी मैथिली दुनू रखै छलियै
अच्छा-अच्छा
मैथिलीके हमरा सभके गीत होइ छलै शनि दिन कऽ हमरा सभके स्कू हमर सबके समय मऽ स्कुल के तऽ ओ अहाँके शनि दिनके गीत होइते तकर पचास नम्बर दै छेलै गीतके
अच्छा
जे मैथिली मऽ अहाँसभ गी तऽ गाउ आ झाड़ू बाढ़ैन होइ छलै एक दिन के अहाँके अहाँके पार अबिते जे अहाँ झाड़ू लगाउ पहिने एते बेंच-डेस्क थोड़े छलै
पहिने तऽ बोरा लऽ जाउ बोरा पर हम हमसभ तऽ एहिना बैसिय बोरा पर बैसिये इस्कुल मे अपन-अपन जी अपन-अपन सब बोरा लऽ जाइ छलै आ ओतऽ अपन-अपन बैसल आ शनि दिन केँ ओ अहाँ कऽ पार लगे छेलै जकर मतलब एलै अपन तऽ ओ अपन लगेलक झाड़ू
अच्छा हँ पहिले ई नियम छेलै आब तऽ बहुत नियम चेंज भऽ बदैल गेलै
आब तऽ बहुत भऽ गेलै हन आब तऽ स्कूल सब स्कूल थोड़े रहलै हन बहुत ऊ
बहुत बदलाव आबि गेल छै
बहुत बदलाव आइब गेलैय नीको छै
एक तरह सँ तऽ नीको छै देखल जै तऽ
एक तरह स नीक छै एक तरह से देखियौ जे आबक आब जे हम सब जे हमर सब के जे पढ़ाई होय छेलै से अहाँकेँ अथी होइ छेलै मतलब जे ओ छमाही भेल बर्षमाही भेल दूटा परीक्षा भेल
तऽ छ माही मे छलै आधा किताब पढ़ू आ बर्षमाही मऽ पूरा पढ़हु केना परीक्षा दिऔ
तो आब बच्चा सबके की सरकारियो इस्कूल नय लेतै आब ओ सब ओहै
जी
तऽ तहिना भाषो केँ छै भाषो म अहाँ कऽ अब आब मैथिली नइ राखऽ दै छलै पहिने बीच मे कनि दिन तऽ ई भऽ गेल छलै मैथिलीकेँ लेकिन आब देखै छियै जे मैथिलियो कऽ खूब भऽ रहल छै
मैथिलियो केँ जे छे से मैथिली आब मतलब द देलकै नऽ बुक सभ मे किताब सभमे कि मैथिलियो राइख सके छी सब विषय मे
राइख सकै छी जी आ इहो सभ मे भऽ गेलै हन गाम मऽ तऽ छलै इहो सब मऽ आब म तलब हमसभ जेना रााँची मे छी तऽ इहोसभ विश्वविद्यालय सभ मे आब लागू हेतै लागु जे अहाँ मैथिली पर जोर दर जना कि खुरुख भाषा होइ छै आदिवासी भाषा होइ छै बहुत तऽ भाषा सबके जे मान्यता देलकै है तहिना एतऽ अहाँकेँ ओहो छै एगोटा एतऽ जिला स्कूल छै ताहिमे मैथिलीए केँ रहथिन ऑफिसर
अच्छऽ - अच्छऽ त हेबा केँ चाही नऽ कि मैथिली हर भाषा जे छै हर भाषा जे छै से हर भाषा केँ देख रहल छी छे हर जगह पे छे बंगाली बुझे छेय उरदृ बृझे छे बहुत तरह के एहन भाषा छे बूंझे छे त मै मैथिलियओ ने आबे हेबा कऽ चाही मिथिलाञ मिथिलाञ्चलो जे छे मिथिलाञ्चल एहन त आओर कुछु मतलब हा छेये ने मैथिली भाषा जे छे से आगे बढ़ बाक चाही आ मिथिला पेन्टिंग लऽ लिआ मिथिला पेन्टिंग जे छे मिथिलो पेन्टिंग कते कते आगे बढ़ गेल छै मिथिले से ने बढ़ले बहुते आगे देख रहल लिये। लड़की सभ के लड़को सभ बहुते ऐह मे काम कऽ रहले छे मिथिला पेंटिंग मे
बहुत करे छे आ बहुत छे एहि मे
कि भेल
आ घर बेसल बुझियो नहि एकटा पोस्ट पिक्चर बनाउ चार हजार पाँच हजार छै ओ हजार के बिका रहल छे
ओ पोस्टर बन बे मेओकरा हा पैसो छे बहुत पैसा के थोड़े कमी छे ओ बहुत पैसा छे आ मोनो लागले अपन बेश
अगले सँ मेन बात ओ छे अपन बेसलू अपन काम कऽ लिय मिथिला पेंटिंग अपन कोइ कुछ कुछ बना लिअ त मोनो लागे छे एक तरह स आ आ कि लेमे
जी सिकिया मोनि देखियौ ने सिक्किम मोनी। एता एक गोटा एयले तऽ हमरा कहलक कि जे अहा कतय के छियो हम कहलो बिहार के तऽ मिथिलाक के ने तऽ हम कहलिये हा सिक्की मुनी काज अबैय हम कहलिये ने तऽ कहलक जे सिक्की मुनि के काज ने अबैया तऽ मिथिलामे जनम किया लेलो
अच्छा से कह लथ अहाँकेँ ई गप
जी एतुकऽ
अच्छा।
एगोटा छलखिन मुखर्जी नाम छेल से हमरा कहलेथ ओ ने बहुत सुन्दर बन बै छलखिन चित्र सभ
अच्छा।
पूरा ओ अहा के जेह ने रहत तेहने उतारि दतत अहाँकेँ हमरो देने छथि एटा काली जी एकटा ओम बना कऽ हुनका बहुत लुरि छेन। तऽ ओ हमरा साह गप केलाय तऽ सही बात छे मिथिला मे हम अहा छी कि मुनि ने अबेय ई तऽ बहुत गलत बात भेले ने
चा ई बात तऽ गलत भेबे केले हाथो के कला एना जरुरी छै जेनाकि मिथिला पेंटिंग भऽ गेल सिक्की मौनी भऽ गेल कुछ नहि कछ तऽ अपन हुनर अपन हाथक कला अयबाक चाही ने मिथिला
आइ काल्हि देखियौ ने मिथिला हाट मे अहाँकेँ सभटा मैथीले के चीज सभ छै
जी एकदम से भनसा घर सभ देखायल गेल छै आ बैलगाड़ी सभ देखायल गेल छे बहुते कुछ एहन छै जे मिथिला चलके देखायल गेल छे
थारी छे एगारह सए वला नो सए वाला तेमा अहाँकेँ दस तरह के रोटिए देने छे मड़ुआ के रोटी कि मकइ के रोटी जौ के रोटी आटा के रोटी सुज्जी के रोटी चोर के रोटी। तरकारि ओ मे ओल के तरकारी अकोच के तरकारी तऽ ओ किया मिथिला हाट बनबैके उएह एकटा कारण छै जे मैथिली के जिन्दा राखू
जिन्दा रखै एकदम से हेबाक चाही कि मैथिलीे के जिन्दा रखबा के चाही
मिथिला मे आइ गामक एकटा बहुत नीक जगह अपना सभके बनि गेल हन मिथिला हाट
मिथिला हाट बहुत नीक मनि गेल छै
बहुत किछ सामान हर सभटा सामान तऽ नय छै लेकिन बहुत हद तक सामान अहाँकेँ ओतय भेटै छै
जी सही बात छै
ओकर
ऐसे ई हेतै ने कि आ आबे वला जे पीढ़ी छै कम सँ कम ओना नय तऽ मिथिला हाट जा कऽ तऽ देख सकै छै समझि सकै छै बुझि सकै छै किया मिथिला मे की सब छै
आ घूमैयो हिसाब से जेतै मानि लिए नहियो नीक लगलै तैयो अगर घुमय लए गेलै
तैयो ओ बड चीज देख लेतै
बड़ चीज देख लेतै आ बहुते कुछ के ज्ञान मिल जेतै
भेटे जेतै आ कतौ ने कतौ जे ओ देखतै ने आगू जा कऽ